नमस्कार।
हँ नमस्कार, आओर बतैयौ ने अहाँके हाल चाल कैसन छै।
इहां के तऽ हाल चाल ठीक छी, अहां के बताबे छी कइसन छी।
हँ हमरो हाल चाल नीक छै, आओर बतैयै ने अहाँके खाना भऽ गेलै।
ह यहाँ के तो खाना हो गेलै, यहां के बतावा अहाँ के बताबै छी खाना हो गेलै।
हँ हमरो खाना भऽ गेलै।
की की खायले छी?
हम खैले छियै आाज अहाँसँ बता दी हम खलै छिय अ हम तऽ खैलियै ह दुपहरमे खलियै अभी न खायले छियै। अभी दोपहर मे खैले छीय भात दाल तकारी आ फेर सलाद खैले छी। बड़ा नीक लागे छै दिल खुश हो गेले आज के खाना खा के। अहाँके बताईए न? अहाँके खाने मे कथी कथी खैली छी?
ठ यहा खाना मे खैनीये रोटीसब्जी, अचार भात और खसीया मीट मुर्गा मीट सलाद इ सब खाई छी।
अहाँके तऽ खूब खाना खएले छियै या।
इहाँके तऽ बड़ा नीक नीक खाना खाइ छी।
ओ नीक नीक खाइ छी ने अहाँके लेकिन बारह पंजूस छीिय हमरा के खाजा उऊजा नहि कोइ खियावे
आय कहै छी ने छोटा डोन के भाय छी से कल आबै छी तीन बजे खााय छी।
हँ आबै छी कल आबै छी जरूर अहाँ के ओड़ी के मौसम ऐसन कैसन छियै?
यहाँ तऽ मौसम बड़ी खराब छै लागे छै बारिश होते।
हँ तऽ खराब थोड़े ने छी बड़ा गर्मी पड़त रहै छै। रहल छी अहाँके बुझलियै तऽ अब त शान रही ई गर्मी।
ई तऽ बात छी।
हँ बड़ा बुझााय रहै हमरा के तऽ अन्दरे कन तलै ह। चलहि रहल छ आब तऽ ठीक भेल र आब तऽा ठीक भेल रहल।
ह बड़ी गर्मी होल छै र।
आब तै क हँ इधर तब थोड़ा हाला उला होइ छै हो गेले।
हो गेलै यहाँ तग
हँ ह आओर बताइयए न अहाँके खाना मे सबस नीक खाना कथी लगै छै?
यहाँ के तो बड़ा नीक लागे छी मटन लागे छी, बिरियानी चिकेन बिरियानी लागे छी, हंडी बिरियानी लगे छी। आओर कढ कढ़ाई बिरियानी लगै छी आओर पाता बिरियानी लगै छी कि आओर लसुन बिरियानी लगै छी आओरो अ में चना बिरियानी लगै छी। अहाँकेके बताबै छी ने की की लागै छै अच्छा?
हमरा तऽ अच्छा लागै छै। अहाँ से बता दी हमरा लागे छै दाल, चावल, चोखा, चटनी आ म आ आलू। मटर के पनीर के सब्जी बड़ा नीक लागे छै। आहाँके बतैया आहाँके खाना मे कथि- कथि आ जाय छै बना?
यहाँ तऽ आबेै छी पनीर बना लेवे छी मटन बना लेवे छी चिकेन बना लेवे छी। फीस बन मुर-मुर्गा बना लेबे छी। और मछली बना लेवे छी सुगर बना लेवै छी। और की बोले छी ने भण्टा कोबी और कटहल। टमाटर मरचा सब बना लेबेै छी।
आहाँके किकड़ा से सिखले छियै ई बनाबे के?
म मम्मी जाय मम्मी से-
हूँ अच्छा माताजी से सिखले छी?
आहाँ माताजी सँ शिखले छी।
लेकिन मातााजी के हाथ के खाने के स्वादे अलग रहेै छै न।
हूँ ई तऽ बात है बहुत नीक लागै छै।
ओ लोग के बारा दिन के अनुभव छैय न।
रहै छै हँ बड़ा दिनके अनुभव रहै छै ओहिसे। ओतना स्वादिष्ट खाना बनाबै छै।
आ बड़ा नीक लगे छै खाय में।
हँ बड़ा नीक लागल छै। और बतायेै नऽ आहाँके पढ़ाई लिखाई कैसन चलत छै?
यहाँ के तऽ पढ़ाई लिखाई बड़ा मस्त चलै छै। बारा नीक नीक चलै छै यहाँ के बताबै छी ने कि की कैसे पढ़ाई चलै छै।
पढ़ाई लिखाई नीक से चलत छै।
आ एगो बात पूछल भूल गेल छी से आहाँ के खाना बनाय आबै छी?
हँ हमरो खाना बनाय आ जाय छी हम दाल- दाल, चावल, सब्जी, रोटी- बना लै छियै आहाँ से बता दू कि अं। हम बना लै छियै मुर्गी बिरयानी खस्सी बिरयानी। बना लै छी।
सुनै मे आबै छी कै दिन। आहाँके ई ई माँसाहारी नऽ खाय छी?
हँ हम माँसाहारी नऽ खाय छी लेकिन बना दै छियै।
अरे ई कोन बात छियै बना दै छी लेकिन खाय नै छी?
नऽ बनाबै छी पहिले बनाबे रहेै छियै अब नऽ बनाबै छी। पहिले खाय रहै छी नऽ तऽ बनाबै छी अब नै बनाबै छी।
पहिले खाय छी तऽ अब खाय में का हो गेल छै?
ना हमरा अजीब लागल छै हम खा लेलीय नऽ। तऽ अजीब होए लागलै ओहिस हम नै खाय छी हमरा मन नै करै छी। खायके
हँ हँ होय छै ने बहुत बहुत आदमी होय छै ऐसे
हँ, हँ आहाँके कैसे पता चललै?
आहाँके छोटा डाॅन से पता चलै छै।
ओ छोटा डाॅन कहलथिन कथी कहै रहलथिन छोटा डाॅन?
से उ कहै छी रे केना खा छी? काहेकि पहिले बचपन मे खाय छी तो छोड़ देल छी काहे की आहाँके। कोन पण्डित होय छी नै?
हां-हां न तऽ प पंडित ई बात न छियै केहू के - केहु जीन ज जीव जन्तुके ना मुआके खाइके चाही, पंडिते के एगो थो वही नै धर्म छै ई सारा हिन्दू लोग के धर्म छै, कर्तव्य छै।
लोक ना
अहां हमनी के अच्छा अहें के सोचियौ ई अब तै ई इधर बहुत लोग छोड़ दय छै, बहुत लोग न खाएल छै हमरो गाँव मे। हां धीरे-धीरे सब लोग बदलय छै, देख अहाँ के सोचियै की हम जे शाकाहारी खाना बनले बा, प्राकृतिक दैते बा शाकाहारी खाना का जरूरी बा हमनी के कोनो जीव जन्तु के मारके खाए लागै का ऊहो तऽ अच्छा उ तऽ हक बा ओखनियौ के जी जीए के समझय छी आहाँ के। जैसे हमनी छी, जैसे हमनी छियै तऽ कुदरत के तऽ ओखनीयो के कुदरत के द्वारा हय की ओखनीयो जीतै अपन स्वतंत्र रूप से समझै छी ई बात हां तै हमनी ओकरे काहे ल बांध के काहै ल मार के खईयै इहे बात छै। अ-अ केहु-केहु कहय छै की ऐथी मुर्गी अगर न खबै तऽ मुर्गी के ए बड़ा संख्य ख्या बढ़ जेते तऽ कुतो के मार के खाय कुतो के काहे नै बढ़े छै।
अब खाय छी न अरे खाय छै, खाय छै। न अहां के न खाय छीयै, इहाँ के त न खाय छीयै लेकिन चाइना मे ई सब खाय छी, बहुत-बहुत जगह।
छीयै न लेकिन एता ना खाय छी त काहे न बढ़य छै कूता के संख्या आ बढ़िए जेतै त का हो जेतै सब-सब आपन अ पन स्वाद ल ई सब
हां स्वाद से खाय छी, ऐसे कोनो शौख न होय छै जे हम हर दिन खाइ स्वा स्वाद लै खाई छी नै
हुं सही बात बोलै छी अहाँके पे हां अहाँ के ओर ई पेड़-पौधा लगैले छियै कि नै?
हां लगैले छीयै न आम के पौधा लगैले छीयै, केेला के पौधा लगैले छीयै। रस-रसगुल्ला के पौधा लगेलय छियै। कटहल के लगैले छियै। हां रसगुल्ला के खाए खाइ छी?
हां रसगुल्ला के पौधा कैसन होय छै।
हरे उपर ऑटोमेटिक रसगुल्ला फड़य छै, कभी न खाय छी।
पौधा लगैले छी हमरो के बतेई न
ऐं आबै छीयै नै कभी अहाँके भी दे देबय छीयै उ पौधा मे से थोड़ा डाली काट के
जरूर आबै छी, हमरा तै लागै छै। छै अहाँ के फेेकै छीयै।
न सच मे बोलय छी। मने कभी आगे कभी ना पिन्है छियै तऽ देखै छै न। ओहि जैसन रसगुला चाहब न मोतीचूर खाइ छियै, या फिर बन खाय छै।
ह - ह।
आबै छै न हर दिना की आबै छै हर वक्त की आबै छै।
कोन लागै छै ई का
हा - हा सारा रसगुल्ला लागै छै।
हँ अहाँके और बतैयै न अहाँ
जहन मिठाई खाय छियै न तऽ ऊहाँ पर ई बोलै छियै मने स्पंजी टाइप छै। तऽ कहे छै स्पॉन्ज हो जाय सिम- सिम इहे बोले छैै। ओहिके बाद खाय छीयै हो जाइ छै।
हू- हू।
आहा रैहते तऽ कभी देखले न हौ छै।
ह और बताव और बताइए न। अहाँके, अहाँके पेड़ पौधा मे आम- आम के पेड़ पौधा में कोन - कोन सा पेड़ पौधा लगेले छी अहाँ।
आहा लगैले छी न, केेला के लगैले छि, आम के लगेले छी, लीची के लगेले छीयेय और कटहल के लगेेले छीयेय। और सोहजन के लगौले छी, और की बोलै छी न ई ई क्या बोलै छी सब्जी मे लगैले छीयइ कटहर, आम क्या बोलते ए भिन्डी मर्चा और हे आलू ई सब लगैने छी। अहाँ के बताबै छी न।
हम तऽ एतना पेड़ पौधा लगेले छी मत पूछिये। बतबै तऽ साँझ हो जेतै। ओरो सबेरे हो जेतै बताबै
ह ई तऽ फेेकै छी बड़इ तऽ हमरा पाता छे।
हमरा सही में लगेले छीये, इतना लगैले छीये कि अहाँ के अगर अगूवो होतै तऽ भाग जेतै। अहाँ के रहुुआ रहु अगु अतै तऽ भाग जेतै। हँ रगुआ रगुआते तऽ ओकरा चान पर कौआ ओ कर देतै तऽ भाग जेतै।
ह अहाँके तऽ समझै छी इहे समझै छी, लेकिन कभी कुटुम आ छै न तऽ कहे छै रोसगुला देवे छै। शासन बहुत दे देेछै।
हाहा
ओ गाछबा पर से ओ गाछबा पर से बड़ी रसगुल्ला गिरै छै। हम खियाबते- खियाबते लोक के हैरान हो जाइ छै। ह यहाँ के पढ़ाई निखाइ नीक चलै छै।
हेलो। चलियै यहाँ से बात कऽ के बड़ा नीक लागल धन्य धन्यवाद, नमस्कार।
अहाँके भी बात करके बड़ा नीक लागल नमस्कार।